हेलो
हेलो हेलो हँ आवाज जाइय आवाज आ रहल यऽ हेलो
हँ हेलो
हेलो
हेलो
उमहरे नेटवर्क नै छै हेलो
हेलो
सुनै छियै ठीक ठाक छी ठीक ठाक छी ने
छी ना हँ हम ठीक छी
हँ हँ हमहुँ सब ठीक छी खेलहुँ पिलहुँ
हँ खेलीये
की सब बनल छलै
भात आओर
तरकारी छपले भात तरकारी छपले
कथी के तरकारी बनल छलए
सजमनि कऽ
अच्छा पड़ैएा कि खरीद क अनने छलहुँ नहि आइ हमर अहाँके उपास मे छी
अपने लगेने छियै
हँ इम्हरे बाड़ी छलै जगह तऽ रोप देने छलै
तऽ अहाँके सजमइन नहि कीनऽ पड़ैत हयत
नहि उगै छै अपने बाड़ीमे छै उग जाई छै
हँ लोकके बड़ी झाड़ी रहै छै लोक भिंडी सजमनि सब रोपलक तहन तऽ बड़ सुन्दर अहाँ अपन सजमनिसँ ओ अपन उपजा लैत छी
हँ मौसम के हिसाब से रोप देय छै तऽ उड़ जा छै हँ सब बढ़िया
अच्छा तहन तऽ नीक करै छी, पढ़ाइयो करैत छी अहाँ अपन, खेती बथारी, गाम घरक बात। तऽ बुझै छियै, बढ़िआँ अपन। अहाँ लत्ती फत्तीओ रोपि लै छी। आ पढ़ाइयो अहाँ करैत छी, अहीं नीक काज करै छी।
जगह छै ऊपर। उपयोगमे तऽ फेर लऽ लै छियै अपन, भऽ जाइ छै, उगि जाइ छै।
आइ काल्हिक बच्चा खेती गृहस्थीमे नहि जाय चाहैत छै, पढ़लक। तऽ कहलक, ओ काज नहि करब। से नीक काज अहाँ करैत छी जे अपन अहाँ खेतीयो गृहस्थी खेतीमे लागल छी आ पढ़ाइयो अहाँ अपन कऽ रहल छी।
हू
अपना गामक पइयोके बचत होयत, तरकारी अपना खेत बाड़ी झाड़ीमे होयत।
हँ
आओर सभ तऽ कहू, गामक हाल चाल, लाइट टाइट रहै छै कि नहि?
नहि रहै छै। आब बारिश के धीरे धीरे मौसम आबि रहल छै, बरखा होइ नहि छै, कनि हवा चलैत छै ताहि पर। कटि जाइ छै। लाइन दिन भरि रहै छै। आ राति होयते कटि जाइ छै।
एखन गर्मी तऽ एखन बड्ड लागैत होयत?
हू
तऽ कतहु घरमे सुतै छियै एखन छतपर सुतैमे हर मोन लागैत हैत हवामे।
हँ दिन भर तऽ रहै छै तऽ दिन भरि तऽ घरमे भऽ जाइ छै, रातिमे फेर छतपर चलि जाइ छियै।
अच्छा, आ आम सभ खतम भऽ गेल गाछी कलममे?
कहाँ उगेले एहि बेर आम। शुरुएमे बड़ हवा बसा पड़लै, जते मज्जर सभ छलै, सभ झरि गेलै। एहि बेर नहि भेलै ककरो आम ज कटहर सभ छलै तकरा भेलै आ नहि तऽ नहि आम ताम नहि भेलीए
तखन हँ, एहिबेरा बहुत कमे लोकके अहाँके आम छलए, नहि तऽ ककरो ककरो छलएक। आ बहुत लोकके नीक छलै। आ कटहर लीची बहुतके जकरा से भेलनि, से कटहर लीची फड़लै।
ह
हँ, तहन तऽ आम नहि खेलहुँ, जामुन सभ खेने हयब।
हँ, जामुन सभ आ कटहर सभ खूब फड़लै हँ।
हँ, तहन तऽ जामुन खयलहुँ, कटहर खेबे कयलहुँ, लीचियो खयबे कयलहुँ। आमो तऽ लोक खरीद कऽ खाइए लै छै, अपन गाछके अएल रहै छै। आ खरीद कऽ लोक कम खयलक। हँ गाय महीँष रखने छी कि नहि?
हँ रखने छै। एगो गाय छै, एगो महींष छै।
अखन ते अहाँके कमाल भऽ गेलै सबटा, अहाँके गाय अपन दूध, अपन गाछक आम, अपन गाछक कटहर अपन गाछक सजमनि नीक करैत छी भने अपन गाममे पढ़ाइ करू। खेतो बाड़ी देखियौ, गायो महीष रखने छी तऽ आब। आइ काल्हिमे तऽ घास तऽ नहिये लोको कटै छै, घासेएह अहाँके। खरीदुए काटि कऽ लोक सानी लगेलक।
हँ, आ ऊपरसँ गाय महीषके तबियतो सभ आब नहि ठीक रहैत छै, ज्यादातर खराबे रहै छै।
हँ, से हरा घास नहि खाइ छै तैं अहाँके आब अन्न उपजा कऽ दै छै। अन्ने उसैन कऽ खुअबै छै। कुट्टी आब कम भेटै छै। ओन्ने जादा खाइ छी।
हूं
उपजे नहि होइत छै, धान तऽ कतयसँ अहाँकेँ हेतै, ताहि दुआरे से कनि लोक अन्न देलक। तऽ अन्नपर दूध तऽ हरा घास परर होइत छै
हूँ आ नहि तऽ फेर
हँ आब लोकके उपजे नहि ढंग सँ होइ छै तऽ की लोक गाय महींस पालतै
हूँ
आओर आओर सभ पहिलबे घरमे सभ ठीक ठाक अछि ने
हँ सब ठीक छै
अच्छा तखन तऽ कहू तहन तऽ एखन गरमी छुट्टी तऽ नहि भेल ह भाव पुरि गेल हैत गाममे
हँ खतम भएै हेन आब
हँ आमेके टाईममे छुट्टी होइ छै आम खत्म होइ छै गर्मियो छुट्टी खत्म होइ छै
की खतम ह
अच्छा तऽ एहिा गाममे एहिबरा उपनयन मुड़नसभ छलए कि नहि
हँ भेल छलै बेर चारि पाँच आदमी के भेले हने देश
तहन तऽ खूब नोतो खेने हैब
हू
एकासी जाग मे लोटा सभ भेटल
ह भेटल
तहन तऽ ठीके यऽ भने अहीँकेँ फायदा यए अपन पढ़ाइ करू खेतीबाड़ी करू नोट पिहान खाउ गाम मे बड़ नोत होइ छै
हँ एक धीरे धीरे मौसम सब आबै छै फेर शादी बियाहके फेर मुूड़न सबके आबे जाबे दिन कोनो ने कोनो त्यौहार पर होइते रहै छै
कते छै आइ मुूड़न आइ उपनयन आइ बियाह आइ एकादशी जाग तऽ श्रादध आइ बरखी तऽ किछु ने किछु अहाँके गाँवमे नोत त्यौहार चलिते रहै छै
हू
तखन तऽ अपन अहीँकेँ फायदा यए खूब खाइ छी नोत आर अपन खूब गामो घरमे छी घरोके देखरेख सबचीज नीक यए एने अहीँके गाँमे रहै छी बने रहैत छी अपन गामोमे रहै छी अपन गावके हालचालो बुझै छी ठीके करै छी
हू
आओर सब तखन आय त एकासी छिय भाते देल रोट रोटी नहि खा छियै
नहि आय भाते भेलै माँ सब छलै ओ व्रद मे तऽ फेर
अपना लए अपने सस्ता भेल ह तऽ अपन बना लेने हब
ह ह
अच्छा मम्मीसभ ठीक यऽ
हँ मम्मी सब ठीक छै
अच्छा आओर सब तखन कहू गाम घरके हाल चाल एखन त आबक धान रोपैया कि नहि
हँ धान सब तऽ रोपााय छै लेकिन बारिश के कोनो अते पता नहि छै तते रौद छै कि रोपय के एखन ठीक से माहौलो नहि बनि रहल छै
हँ ओ तऽ छैहे जहन धान रोपैके टाइम अबै छै तऽ बारिशे खतम भऽ जाइ छै
हू नहि एहि साल ओनाहु बारिश ओते नहि भेले हन हवा खूब चले छै लेकिन बारिश नहि होइ छै
एहिबेर तऽ पहिलहिे अहाँके बारिश झट बिहारड़ि तते एयलै ने गाँवमे सुनलियै जे ततेक एलै बा झाँट बिहारि अबै जे अहाँके बाड़ीसँ अहाँके ओतऽ गाम मे पहिलेेहिये अहाँके भऽ गेल आ रोपै कटेमे बारिश नहि होइए
नहि छै हँ ऊपर त गर्मी तऽ एते टटा क पड़ि रहल छै कि सभटा जगह सूख सूखल जाइ छै कलो सब पूरा सुखि गेलै हन
हँ सभ बेर एनाही होइत छै तैँ ने उपजा लोक नहि होइत छै घास भूसा ओहि दुआरे नहि होइत छै माल जालकेँ रखैमे अहाँकेँ दिक्कत होइ छै जहखन उपजे नहि हेतै धाने पात नहि हेतै तऽ मालकी खेतै
हू
ह एक बेर रौदी भऽ जाइया एक बेेर बाढ़ि आबि जाइया ओहिीमे अहाँके सभटा खेतके नाश भऽ जाइए
हुँ
आ हैत लेकिन एखन समयो छै देखियौ हँ लेकिन बहुत लोकके जका नीच कह नीच खेत छ ने सेसभ रोपने छथि नीचवलामे कनि पानि अटकल रहै छै
हँ
आ उँचका खेतमे नहि होइ छै तटा ओ ओ नाश भऽ जाइ छै अहाँके धान हँ सुखा जाइ छै
हुँ
तहन तऽ अहाँकेँ जारनि काट जाार काति गैसपर बनबै छी किएकि चूल्हेप पर खाना
नहि पहिले तऽ चूल्हे पर बन छलै आब फेर गैस कनि उपलब्ध भऽ गेले हेन तऽ फेर आब गैसे पर
तऽ गाम घर मे अहाँके दुनू से होइ छै हँ गाम घर मे अहाँके दुनू चीजके लोक अपन अथी केलक चूल्हो पर बनेलक आ गैसो पर बनेलक हमर सभ के सा छथिन देखै छियनि जारैनो काठी रखे छथि आ चूल्हो राख रखैत छथि तऽ चूल्हो परर बनेलथि आ गैसोपर
हमरो माँ सब राखे छ ओ गााय के खीचड़ सब करेके रहल तऽ ओ चूल्हे पर केलक आ जखन एखन बीच मे जेना गैस के किल्लत भऽ गेल छै नहि ककरो होइ छलै तखनो ओ चूल्हे पर भऽ जाइ छलै काम तऽ इम्हर ओते दिक्कत नहि होइत छैय चूल्हा भेल ते भेल आ गैस नहि भेल तऽ फेर चूल्हो बचले छै चूल्होो पर गऽ सकैत छै
हँ गाम घरमे लोकके कनि गैसके वृद्धि छै किआकि लोक चूल्हो परर बना लेलक देखै छियनि अपना साउसु सभके हम करै छथिन गे गा गोइठा गोइठो रखने रहै छथिन जारैनो सबटा रखलथि आ गैसो रखलथि जखन जेहन समय रहल तेहन ताहि पर खाना बनल आओर सब कहू गामके हाल चाल खेरही भेल कि नहि
हँ
हेलो
हँ
खेरही भेल
हँ भेलय
आ देखऽ खेरही ओ टूटि गेल हायत तहन ने लोको धान रोपै छै
हँ हँ
अच्छा तखन तऽ भेल अहाँके क तऽ तखन सभटा उपजा लैत छी खेड़ियो भऽ गेल हेवए ह अहाँके तरकारियो तीमन उपजा लै छी दूधो दैए अपन घरेमे भऽ जाइए घीतीी बनबै छी
हँ घी सब होइ छै
बेचबो करै छियै कि अपने टा खाइत छियै
नहि बेचे तेचे नहि छथिन ओते ओते नहि होइ छै दूध बेच लैत छथिन नहि तऽ घी कतऽ कर त त
नहि तऽ ओहि से तऽ घी अहाँके महग छै ने तऽ ओहिस दू सए तऽ बेसी घीये बिकायइत छै छै तहन तऽ अहाँ सब हँ हँ
गांम मे बहुते आदमी के पास मे गाय मे हे छै तऽ घी ओते केो कीना न चाहे छै
हँ से तऽ महगा रहै छै घी
हँ
आ चाह दुआारा तऽ दूध अहाँके आइ काल्हि मे तते लोक लत लागल छै तऽ चाह दुआारा दूध लेबे करताह
हूं
अ तऽ तखन अहाँके तऽ खूब चाह पीबू आ अपना महीँसके चाह पीबैत हैब हमरा सभके अहाँके नसीबेमे नहि हँ हँ मेहनत करैत छी तैँ नीक चाहो पीबैत छी
हूं
अगबे दूधमे दैत हेबै चीनी चाहपत्ती एकदम कट करगर चाह पिबैत हएब एकदम मोन फ्रेश हमरा सब के पलोथिन वाला पीबै छी ने स्वाद